खुश रहू सुहागवती रहू जुड़ल रहू धनवती हो पुत्रवती रहू हाल चल ठीके
छै
पप्पा के लेल बना रहल छी अथी चनामे सब किछु डालक ह नस्त चना मूंग अंकुरल ओमे खीरा हरियर मिरीच मिचाइ प्याज टमाटर निम्बूके रस सधन अथी काला नमक सभ डालि कऽ नस्ता तैयारी केना
अच्छा भऽ गेल तैयारी
हँ भऽ गेलनि अ
छ आइकेे बन
भाय खाना बनतै रके कििया कटलियैए चनाके दालि दऽ कऽ ओ मिट तने सब्जी बनै छैष्ोवला सब्जी भडी भुजिया दालि रोटी भात सब बनतै चावल
माँ ये करैइल छै ने से बहुत जुआयल लेकर बुझिय नहि निख है बुझलियै ह नइ निक हेतय एकर भूझिय ई जे अपन पापा सब खााय छै त हनक सब नीक खाना खााय छै ने त ई सब तऽ झूर बाला खाइ छथिन खूब कुरकुर वाला भूझिया ह हमरा लगे इ सब खेता
नहि खेता
ह अच्छा देखै छियै नहि हेते तऽ भिंडी छइ नै य भिणडीे के रामतौरय के के बना लिअ
अच्छा ह कियैकी बहुत अथी ने कुरकुर तऽ नीक लागै छै करैला ने
हँ हँ
आ ई के बहुत जुआयलेै
हँ से तऽ छैक
हू
आओर सब कहियो की भ रहल छैक से
आओर सब इएह सब बात छैक की हेतय बिस्तर करेकेँ य झाड़ू पोछा कऽ लेलहुँ नहायब
हँ
ह
अच्छा अच्छा चीसक
मैगी त त बिछिया केतेमे बनतै
जा गरामता अढ़ाइ सौ तीन ग्राम केँ हैत साढ़े सात साठ सौ केँ हैत हजार रुपैआ तक केँ हैत
बिछिया एकटा बाप रे पाँच सौ तक नहि हेतय दू ग्राम कें
हँ हँ भ सकैए
हँ त एगो बिछिया ल लैत छी टूटि गेल हन नहि यै
पहिरवला
हँ प्लेन एकटा ई न ई त छै ठीक लेकिन एहिमे कनि गड़ जाइत छैक बौआ कखनो काल ध केँ घीच देलक तीराज इहो टूटले छै लट कहले छी इहा ओ त ओए त टूटि गेल इहो लटक कले छैक चाँदी बड़ा जल्दी खिआ जाइत छैक नहि आनलु बिसरि गेलो हमाबि मे देने त छलियै इते लेट ओत त हमरा दू ग्राम के बिछिया दै छलै आ साथ म हमर लैतो छलै आ तब कहलक एक हजार रुपैया दैय लेल त हम छोड़ि देली तै ल हम छोड़ देलिय हम कहलियै कि न हम नहि लेब जैब अपना एत त ल लेब
ठीक कहलौं एतै ल लेब
ह्म बहुत ओत मंहगा दै छै
कियातेक महग ओतऽ दै छै
एते एसी मे खुलि कऽ पैसा लै छै सब
अच्छा हँ त हर चीज दुकानो प बिल तक हर चीज
ह ओतऽ के सोनार सब झक मारै छै आ एतऽ तऽ देखै छै एतबो महंगाई में सोनार सब ने
मेन छै तऽ झक केना मारत त लगन छै एखन विवाह तिवाह जकरा हेतै जरूरिए छै लेबयके महग स सस्ता जे हेतै तऽ देवहीके छै ने
ह
ई छै लेकिन मोदी तऽ मने कऽ देलक आ जे एक्सा नहि कीनऽ के है
आ की कर त हम जेकर टूट फूट गेलय त बेचार लके करतै
हँ कथि करतै तऽ लैए रहल छै लोग जकरा जरूरी छै से
ह ह आठ पे लोक खाली तऽ नहि बज
नहि ह्म
हू
हँ लोक लैए रहल छै जकरा जरूरी छै र फूजके लेल बुझियौ या जे बुझियौ हुनकर बेटा बेटी कुमार छनि विवाह करय केँ छनि देबह देबह केँ छनि तिनका फेर लही पड़तै ने- आब लगन हेतय ने जे ई दू मास जे खतम होइए
हँ
हँ एहिकेँ बाद छैक
एखन तक नहि खतम भेलै पाँच जूनकेँ छै जुलाइ
दूमास पन्द्रह कें सोलह के नहि सुनै छियै खतम छै दो मास तके बाद फेर जेठ चढ़ते
अचा
बुझलियै
जेठोमे किछु नहि खायल जाइत छैक न जेठोमे किछु नहि खा
नहि नहि कथी कहलिए जेठमे
किछु नहि खायल जाइत छैक ने
अथि जेठमे जिनका जेठ पुत्र बालक छनि तिनका भाटा नहि खायकेँ चाही भाटा नहि खाय कें चहिए जेठमे नहि एखन‌ ई दू मास कें बाद फेर पन्द्रह दिन
ब कहहिय से काम भाकतै भााते बड़
हँ से पन्द्रह दिन
बौआ की करैय
सबकेँ साथे खेल रहल अइ
ह तऽ अहाकें पास गाँव भऽ गेल न चन्दर गाँव
हू अहाँ की कऽ रहल छियैक
किछ नहि बइसल छी आ र करबै तऽ ओ बैठ कऽ अपन ऑफिस कें काज करैत छथिन
अच्छा अच्छा तऽ ओहो तऽ जरूरीे छै ने अच्छा
हूँ केसो धइके छै एकदिन मछके
आ नहि तऽ धो लिया ने तखने ने पूजा पाठ करब हँ तऽ जाउ नहि तऽ नहा लिअ माथा धूप ओहिके बाद पूजा पाठ कऽ लिअ तहन खाना पीना बनायब भगवान
इ सबके छै सोचलिये कब कह
हँ नहि देख लिअ
देख लै छियै कोन कोन पॉलिश वला छै अथी वला तऽ पॉलिश करबाइए देबै
हँ ओ सिलक सग बनारस सग बिआाहमे पहिरने छह ओ सबके करबा दियअ ह हँ या तऽ ओसभ महगा साड़ी छै हाथसँ तऽ धोअल नहि जेतै
नहि नहि खराब
हँ आ आर कहियौ अच्छा इह बात य
खूब सुन्दर हवा चलै छै
बड्ड नीक एखन हवा चलि रहल छै
बीच मे तऽ तेै ने गर्मी चल के प बात कते गरमी रह तैयो ए कनि नीक छै उम्हर तऽ लागे छै घुमसन पूरा हालत खराब कर
हँ करबै की करबै आ नामो जे क रौद छै नामी जठ
एखन तऽ एखन तऽ कते दिन आओर छै जे
कथी छै
एखन तऽ आओर छैे जेठ कहिय से मानसून ह त पता नहि हमेशा जो गर्दन वला मंगबेने चल कनस अऑनलाइन बनने छै ल
ई अथी च
हँ ज बियाह मे पहिरने छलौ लम्बा वाला
ओ एतहि लेने छलथि हे
कत
दुइए हजारमे अ सायद
ह वन ग्राम गोल्ड छी न
हँ दुइए हजार अथी मैगनीज की कथि कहै छै ताहिके अन्दर कोन मार्केट छै अनायते कहलथि
अच्छा
हू के तऽ आब सोना चानी नहि पहिरब
नीक छलाह हमहुँ सोचै छलौ एकटा लऽ लैतों
हँ हँ लऽ लेब
नहि
हँ नीक छै जगजाप मे पहिरब लेलब के सोना चानी पहिर के जग जाप में जाइ छै
किछु नहि कोइ नहि लागितो नहि छै एको अथे सोना नहि छै
नाक कान के नोचबेत
हमरा तऽ मन हय छै गर्दन मे छोट मंगलसूत्र ओने सबमे से ल ल इशारा सब बदल छै
ब
ओकर कलर नहि जाइ छै परमानेंट कलर
ओ तऽ त नीक छै
सोचै छियै एकटा लऽ लैत ब‌उआ हमर मंगलो सूत्र तोड़ दे
हँ गर्दन पुत्र पुत्र मान बलिक कि नहि खाली रह
कखनो नहि हमर तऽ की कहू अहाँके पायल टूटल हय बिछिया के तऽ टुटले न के हमर टुट टटि गेल टुटि गेल क ओ नाक के बुला गेल बुझियौ ने
ओ हेरा गेल
हू ब हुत हम ठीक ह ओतहि हरा गेलै बाथरूम मे गिर गेलै तऽ की भेलैे हरा गेल
तऽ देख लियै ने
नहि नहि भेटल पूरा हो जलै
ओहो
तरा गेल आ एहन भेलै कि नाके बनबो नहि केलै कहबी पाइत तऽ बनबै
ह जय दियौ ह आर कहियौ
मंगलोसूत्र बेटा हए तोड़ देना छै कतौ मंगलसूत्र बहुत हल्का छै
हँ ऊबला गुड़िया मम्मीवला रहऽ ने दियौ सो छै ने कखनो पहिरब तऽ तोड़ सोना तोड़त
पाइ तऽ छै ने जे बनैतियै आनबो नहि केलियै ओते ध ल
अच्छा आर
आब आयब ने छठ मे तऽ सबटा नैन आयब त
हँ लेने आ आऐप तऽ लेने आ
सोचे छै कलो अी वला उह नकली वला ओ लए लेत गर्दनमे मंगल सुत्र न
हँ लऽ लिअ कहब तऽ पूछि कऽ दोकानकेँ कहब
पुछबाय तऽ
हँ
एख ने आब छठि मे बेतबै एखन कथी एते एत तऽ जाइ छी लेकिन ओतौ तऽ हिनकर ऑफिस के कोइ कोइ फंक्शन होइ छै तऽ ओतौ ऑफिस के कोइ कोइ फंकशन होइ छै तऽ हम नेने जाइ छियै स्टाफ सबके मतलब बड़का बड़का चीन्नी मिलवाला है सबके तऽ ओते घर बनेै छै ने अन्दर मे
हँ हँ
सबके फ्लैट मिलतै ओतऽ रहय ल
अच्छा
हँ तऽ ओकरे सभके फंक्शन होइ छै ताहिमे बजबै छै लेकिन हम नहि गेलहुँ कि नहि भ
अच्छा
ठीक छै मह करैत छी रुकू भऽ गेल
ठीक